क
गोर लगै छी, की हाल-चाल?
खुश रहु, मस्त रहु, सौहागवती, पुत्रवती रहु, ठीक छी?
ठीक छी, अहाँ ठीक छी?
हम्हु ठीक छी।
भोजन-भात बैन गेलै।
भोजन तै बैन गेल अहाँ सब
की सब? नै हमरो सके बस बनल ए आब हैत कनि देर में।
अच्छा हमू सब आब खाएब बनल ऐछ अहाँ के कटहर के सब्जी भात, दाएल, कुण्डली के भुजिया
वाह।
आ बाबा लै रोटी
हां।
उहै सब बनल की सब देने छियै छोला में केना बनेलियै?
छोला बनेलियै पहले प्याज कटलौं एकटा टमा टर कटलौ, मिर्चाय कटलौ।
अच्छा।
पहिले भोरे-भोरे बादाम काबुली बादाम के फूले लै दऽ देलिये। एतेक जल्दी तऽ फुलते नै तै दुआरे ओकरा गरम पैन मे देलियै।
औ।
गरम पाइन मे दऽ कऽ ओ अहाँके गरम पाइन मे देला से जल्दी फुल जाइ छै।
हां आ सिटियो लै प्रेकसुरो कुकर मे, कुकर मे बनेने हेबै नै?
हां कूकरे मे बनेलियै तऽ ओ अहाँके तकर बाद फेर प्याज-त्याज जे कटने रहलौ तऽ ओयमें सबटा एके बेर मटन जकाँ मिला देलौ।
हां।
तकर बाद ओकरा भुज कै फोरन-तोरन दऽ
अच्छा।
एक-दू सी टी लगा देलहुं, ओहिमे आलू नै दैऽ छियै हम बस बादमेटा रहऽ दैऽ छियै। अहाँ सब केना बनबै छी।
हमहुँ सब ओना हमसब तऽ राइते मे दऽ दै छियै ओकरा फुलै लऽ। ओय मे दऽ देलहुँ किया तऽ बाबा के नै होइत रहै छनि खैल।
हूं।
तऽ राइते मे दऽ कऽ ओकरा अहाँ के सुबह मे उठलहुं जे नहेनाइ सुनेनाइ अपन सबके तऽ मिथिलाचल मे तऽ बुझिते छियै पहिने उठू नहाउ तऽ पूजा पाठ करू तकर बादे अहाँके भनसाघर जाउ।
हँ- हँ।
तऽ उएह कऽ कऽ चाय ताय पहिने सबके दियौ, तहन ओकरे अहाँके की करै छीयै प्यास तियाज सब काटि लै छीयै। प्रेशर -कुकर मे चढ़ा दै छियनि, चूल्हे पर अपना सबके बनैया। चूल्हा पर दऽ देलहुं लेबा- तेबा लगा के माटि के ले बा लागैया।
हूं।
लगा कऽ ओकरा अहाँके ओहिमे प्याज हमसब पहिने तेल फोरन तेलपत्ता सु जीर हिंग सूखा मिर्चाई दऽ कऽ पियाज गिरा देलहुँ कनी हल्का एक रती अलसा गेल प्याज तऽ चना गिरा देलोंह ओहै काबली तेना आ तखन ओकरा हँ। ओकरा गिरा के तहन अहाँके
ओइ संगे बहुत सुन्दर लागत भात खाय में।
बहुत टेस्टी लागै छै अहाँ ओइमे पूरी बना लिअ, पूरियो नीक लागत भटोरा बना लिअ, भटोरो नीक लागत। भातो संगे नीक लागत।
नीक लगै छै हँ तऽ आइ हमर पप्पा छलनि नोत तऽ हम दूए गोटा छी खाय बला, तऽ दालि तालि नहि बनेलहुं।
नुन तेल बहुत टेस्टी बनै छै।
बहुत नीक रहै छै।
हमरो बौआ जे छथिन, ओ अहाँ के खाली कहतैत ई छोला बनायब तऽ कहतैत कि भटोरा बनालिअ। आ नै तऽ पूरी बनाऊ। तऽ उएहसब हँ बेसी काल बनै छै ने।
आबे कम भऽ गेल, नै तऽ पहिले तऽ दू दिन पर तीन दिनपर होइते रहै छलैए।
होइते रहै छलै, दीदीे के जहिया से मोन खराब भऽ गेलै ने तऽ तेल मसाला सब कम कहि देलकै खैलऽ तऽ ओहि भटोरा मे तऽ अहाँके तेल बड्ड लागै छै ने।
हँ से तऽ छै।
ताहि दुआरे ओ कनि कम बनऽ लागल आब हमरा घर में। आ हमर दीदी सबके उएह
एकटा गप्प सुनने रही, बुझलियै भोजपर एकटा चुटकुला कि भेलै तऽ काइल खन हमरा हँसी लगै छलए बहुत। तऽ सुनलियै ने तऽ ओ अहाँके एकटा छलैया बकलेल आदमी ओ कहल ओकरा ओ सबके गांम में नोत दैऽ
हम नै जेबै
तऽ किओ ओकर नौत नै मानै, आ ओ नया- नया आदमी सब के तकने फिरे बुझलियै तऽ किओ नोत मैन लै लेकिन, ओ जखन नै मानलकै किओ ओकर नोत तऽ एक गोटे के बियाह भेल रहैन नए -नए ओ- ओ कह ओ गेला अपन जे बाथरूम दिस तऽ पहिले तऽ लोक के लेट्रिन बाथरूम नै बनल रहै छै
नै बनैै छलै गाछी -बिरछी जाइ छलै।
गाछी- बिरछी पोखैर दिस गेल खेत पथार गेल।
हँ।
तऽ ओ अहाँके नवका जे छलखिन हे पाहुन ओ जे गेलखिन उमहर तऽ ओ आदमी के मोन खुश भऽ गेलै, जखन ओ फ्रेश भऽ क एला तहन ओ आदमी के ओ कहै छथिन जे, अहाँके हम निमन्त्रण दै छी। ओ बुझलथि कि जे बूढ़ छथिन बूढ़ छथिन तऽ निमन्त्रण दै छथिन तऽ माइन लै छियैन। कहलखिन ठीक छै हम मानै छी अहाँके निमंत्रण केए बजे के कनि समय कैह दियअ, कहलखिन जे एते नै एते बजे अहाँके अबै के अइ तऽ ओ एलखिन घर पर तऽ कहलखिन कनियाके कहलखिन हमरा ले भोजन नै बनैब तऽ कहलखिन कनिया जे किया? हँ हमरा नोत आइल ऐ,, कहलखिन जे ठीक छै। ओ नै बनेलखिन हुनका लेए किया बनेथिन, आ जतऽ से हिनका नोत एल रहनि ओ जे सनकल बता ह आदमी रहै। ओ हिनका ले दस किलो दस आदमी खेनाइ एके आदमी लै बनेने रहै बुझलियै ओ सबटा बनेने, से बहुत चीज बनेल रहै पूरी, तरकारी, रसगुल्ला, मिठाई बहुत चीज बनेने रेहऽ आइटम के तऽ कमी छैहे नै अपना सबके
नै अपना सबके तऽ एकटा भो ब्राह्मण खाइया तऽ कते एगारअ रंग के नौ रंग के तऽ सब्जीेए बनऽ लागे छै।
तऽ ओ अहाँके सब चीज बने रहै, भुजिया तहन स कदीमा आलूके तरकारी, डालना इसब सभटा बनेने रेहा। जतेक चीज बनेलक तऽ हुनका स्वागत केलकैन प- पाइन पिड़हि, इसब देलकैन बैसे लए ओ हुनकर मोन खुश। एलखिन बैसलाह खाइ लए, तो ओ अहाँके कहलखिन कि जतेक चीज बनल रहै दस आदमी के खेनाइ, ओ हुनका लग मे सभटा पसाइर देलकनि तहन कहलखिन कि जे आब खइयो अइमें से पाहुन अपने बुझलियै तऽ ओ कहलखिन कि जे जा हमरा तऽ पात देलहुँ तऽ पात तऽ खालिए छै। फेर सोचलखिन या इ गांम के इहा रीत हेतै जे, अपने से लऽ क खाउ।
अपने से लकऽ खाउ हाँ।
हाँ अपने से लऽ कऽ खाउ ठीक छै। कहलखिन जे ठीक छै, खाइ छियै ओ दू चारिटा पूरी पर लेलैथ ओ अहाँके भेलै की नै सब्जियो नै लेलैथ तावेमें कि भेल, तऽ ओ लाठी के पिजा कऽ आनै लए गेलैथ करू तेल मे भिजा कऽ, जे ओ खेनाइ बनेने रहथिन से।
हूँ।
तकर बाद जे ओ अनलखिन तऽ कहलखिन सरकार ई की अनलियै अपने। कहलखिन जे नहि बुझलियै ई जे हम एतेक बनेलियै य व्यंजन। से अपने लेल बनेलियै। अहाँ जे एकरा नहि खेबै तऽ फेर हमरा ई लऽ कऽ ससार पड़ै छै नऽ। आब तऽ ओ सोचलथि बाह आब ई हम कतऽ फसलहुँ। ओ जे तरकारियो लैत कहलखिन सरकार खा तऽ लेबे करबै हम। लेकिन हमरा तऽ ई चीज नहि बुझल रहै जे अहाँ ए दस आदमीके खेनाइ हमरे खुऐब। तकर बाद कहलखिन कि जे। आब हुनका बचैओ के एकटा उपै छलनि न।
पेचले न।
छैथ तबो। आ तऽ एकदम अव्वल ब्राह्मण मे सऽ कहलखिन जे ठीक छै अपने तऽ ज तेक समान देलौ हमरा सब किछ हम खा तऽ लेबे करब लेकिन एक। टा चीज छुटि गेलै कहलखिन की छूटल अइछ। कनि हमरा जे पइन भेटतै। बाप रै बाप पाहुन ई तऽ हमरा सऽ गलती भऽ गेलै पइन दैए छी हम कियाक नहि देब। पइने टा छुटि गेल बाँकी तऽ सबचीज हम देबे केलहुँ।
कहलखिन ठीक छै ओ तकर बाद पहिला ज। जखने ने ओ गेला कोल पर की ई अपन धोती-तोती। त समटने ढेका-तेका खोसते भगला। कनिया पुछलखिन।
भागल अपन ओतै से।
कनिया पुछलखिन ऐ यौ। एते जल्दी आबि गेलियै भोज खा कऽ कहलखिन धू महाराज अहाँके गाममे के सनकल बता ता आदमी छैथ ओ हमरा नोत देला। से एना एना कहलखिन ऐ हमरा तऽ बुझले ने छले जे अहाँ हुनकर नोत मानलो है। से बुझल रहितै तऽ अहाँके हम जैयो नै कोई पूरा गाम नै हुनकर नोत मानै छनि। बचि गेलहुँ अहाँ लाठीके मारि सऽ से ततेक काल्हि हँसी लागे। ओ जे सुनलियै भोज बला।
तऽ। चुटकुला छै ने उहै अहाँके बेचारा बुझने हैत जे भागी एतऽ से की खाना-पीना खैब। अपन भगलैथ ओ तऽ स रंग-तंग लैने।
तऽ उहै पप्पा के नोते एलेन ने। पप्पा के जे नोते एलेन। याद आबि गेल हमरा। जे हुनको संगे कहि अहिना ने।
हुहुहु अपना सबके मिथिलांचल में बहुत छै न।
हू नहि तऽ काइल खन तऽ काकियो भोज। करथिन नऽ नैयै अहाँ अंगना मे नै छैन नै अहाँ अंगना मे नै। छनि हमरा ओतऽ छनि माँ के छनि आ हमर काकी के। सा वियाहके सालगिरह छनि।
अपना सबके अरदारा पावतर के गेलथि नोत खैले की। अरदरा तऽ नैय चढ़लन। अच्छा नहि बर्खी-तरखी के हेतै।
बर्खी-तरखी के हँ आब शुरू भऽ गेलै न। ओनाहियो भोजक के नामे पर लोक कोयलख मे ओनहियो बड भोज होइ छैय।
अच्छा।
हँ बड्ड भोज होयत आ भोज ये एतेक सुन्दर रहत की कहू।
बहुत नीक।
बहुत नीक भोज रहै छैय। जे अबो जे करै छैय हमरा सभ लए तऽ बहुत नीक रहत। पारा सब होइ छैय हँ।
ह अपना गंव मे जेना छैय ने पारस छैय जे मतलब अहाँके सब खेलऽ तकर बाद लऽ गेल पारस। आ हमरा से गाँव मे नियम छैय जे अहाँके पहिने अपन लेडीज के दऽ देलक पारस तहन पुरुकपा सभ खेलक।
हँ से होइ छैय।
ह बहुत नीक पह एहि दुआरे दऽ दै छैैय जे पुरुष पात के खायल हो खा लेते तऽ असकता जाइ छैय। तऽ तें अपन मौगी मेहरके पहिने दऽ दियौ तऽ मौगी मेहर खा लेलक तहन पुरुख अ पन खाय के
हँ वएह करै छैय इम्हरो सएह नियम नियम छैय। ओहिल दऽ जायत तकर बाद लेट बेसी नहि होइ छैय।
ओहि भगवत ती स्थान तऽ बड्ड नामी छथिन गेल छी की नहि?
हँ हँ ओतऽ प्रसाद ओतुका प्रसाद सबसँ प्रसिद्ध अछि अहाँके जिलेबी रसगुल्ला बारहो महिना छत्तीसो दिन मिठाई भेटैया।
बो तऽ छैय देरेमे ओत तऽ सुनै छियै पोखरि मे अहाँके भगवानो छथिन भगवती
हूँ। बहुत प्रसिद्ध छथि बहुत नीक हँ बहुत प्रसिद्ध छथि। हुनकर जे व्यंजन हुनका मतलब अथी मे कैंपस मे जे कट कटहरइ फड़ल की कहू। देखैवला
दै छी अहाँके ओतुका भगवती बहुत अहाँके। छथिन अथि निकलल छथिन पोखरि सब से।
हूँ।
अहाँ तऽ अहाँके तऽ सासुरे छथि तऽ अहाँ तऽ गेले हैब।
हँ हम तऽ जाइत रहै छी बेसी काल जाइत रहै छी।
हूं तब तऽ परसादी सब तऽ खे लेने दोकानो सब हैत।
दोकान मिठाइके हरेक प्रकारके मिठाइ भेटैया ओतऽ।
अच्छा।
हँ ओतऽ सब प्रकारके ताहि मे सबसँ नीक अहाँ जिलेबी पहिले जे कहि दियौ। तऽ जिलेबी बहुत नीक बना कऽ देत।
अच्छा आ मुरही चॉपसभ भेटैए कि नहि।
मुरही चप अपनासभके ओतय मुरही चप नहि भेटत। मिथिलाञ्चलके उएहसभ चीज तऽ छैय। कचरी हँ।
अपना सबके में त स
काएल्हो गुंजा ऐल छलै तऽ लिट्टी बनल छलै यै। गरमा-गरम बनलै।
हां अपना सबमें तै छहिए। नै किछ सांझ के खाय के मोन होइया तऽ चॉप बना लिया, मुरही बन ल घरे मे रहे छै लोक के। खालिया भऽ गेल।
भऽ गेलै हां तऽ और की
हम्हुं सोचै छीयै एक बेर ऐब ओ भगवती के एक बेर दर्शन करे ने बहुत नाम यै।
जरूर आउ, जरूर आउ। सब तरहक मनोकामना पूरा करती हुनकर प्रसाद रूपी जे अहाँके एकटा फूलो भेट जाएत नै तऽ बहुत पैघ भेल
हां हम्हूँ सैह सोचने छीयै जे ए बेेर एनिवर्सरी हमरा उम्म